हेलो।
हेलो।
हँ हमरो हमरो कनि कनि घुम रहे तऽ फिर।
हँ ई। बहुत देर घुमले तऽ उठा लेलियै तऽ पता न काले से दिक्कत भए रहल छै। भावी के बहिन डर अथी से गुडल से भेले या बात।
ओ।
तऽ ओकरो मे अहिना भेलै दू कल बुझियौ बर्बाद चलि गेलै तहन ओ ग्रुप पर मैसेज केलके। पताा नै कियै की दिक्कत छैय।
अहाँके केटा हन कॉल भेल।
अखन बहुत बचल छै। आइ -से एक दू कॉल केलो रहो तकर बाद। कहाँ ककरो से भेले हैं बात।
हा हम तऽ अहीं से करे छियै दीदियो के नहिय ने।
नई भावी पर। नहिए लायै छै भैयो वला नंम्बरके पूरे भए गेलै भैय वाला तीन चारि पाँचटा भेले रहे तकर बाद अहीं से भेले रे। अखेन देरी। छै छोटुो आबे छै ओकरो जोड़ देय छी तकर बाद ठीक आदमी के जोड़ रहल छैखन जुड़िये रहल। छै आबके कार्य नहि दए रहल छै तऽ कॉलिंगे वाल जे करे छैे ते करते सब।
हँ तीस तीसटा होइ छैय ने।
हां तीसटा। एखन कएगो भेल कएटा टाक्स देलक अहाँके सत्रह गो भेल यऽ। बीमार लागै छी दो तीन दिन से हेहेहेहेहेहे। भाभी के वंचबा देखियौ।
हँ।
कहे छै एकटा सिममार लालिये सॉसके नामसँ अथी। पीयु पीयु हम्म पीयु पीयु बूडभा ठाढ़ छैय।
कटिेयै दतेन बुडहा।
नहि काटतौ बुढ़िओ नहि बुझतै की ओ।
हा। ठीक बढ़ियाँ याएह काज शुरू काए दे सब
हां इहाए काज शुरुए काए देलकै एखन अपना नै तहन अपना गाँव मे पूरा प्रचार काए दै छै बुझलियै।
अ हां।
जे हम सब ई सब काम कऽ रहल छिये औरो ककरो जो जुड़बाक या तऽ हमरा सबसे कॉन्टैक्ट कऽ लियो। लेकिन अहाँ कमीशन पर अहों के कमीशन
हां पेप्सी गछलियै तऽ पेप्सी गछल ठंढा गछल छै।
ठण्डा गछल छै प पैसा भेजबै ने तहन। तहिया आ पैसा सो केलक यै।
हां-हां पैसा सोह केलकै या।
कते।
चाएर सौ पच्चीस टका एलै नै आएल आएब गेलैया।
हां आएब गेल।
पहला, पेहला पेमेंटे एलै या।
औ।
अहाँ के कते आएल, अहाँ के कते आएल।
हमर दू टका आएल हय, तीन सौ टका सो केलक या आब जहिया आबै।
कहलियै आठ सौ टका एलैया।
आठ सौ कखैन एलैयै। सब सुनै छै देखला जाहि आठ सौ टका एलैया।
तब ओ भोटिया ओढ़ के घी पिये छो नुनू।
तऽ वाएह तऽ सोचे रहौ अहाँ बिसैर केना गेलियै भोटिया ओढ़ के की घी अच्छा भोटिया ओढ़ कऽ कोना घी पियल जाय छै से कनटा कहियौ ते अयँ।
बु-अ कुनू ब्वॉययो फ्रेंड तऽ नै या जे ओकरो भेजबै टका ये।
एह किया हम बॉय फ्रेंड मे खर्चा करब, हमरा अपना नै खर्चा या। धारै छियै, कियाए भौजाए सबके दा देबै हेये देखियौ सुनयौ। ऐकर ग
नै तऽ एकटा ब्वॉयफ्रेंड बना लियौ।
की कहैया खुशी की कैह रहल या।
इस फोन पे ऐसी-ऐसी बाते करते हो।
हां तोरे शिकाएत करबो आब।
ओ।
खुशी बहुत बदमाश लड़की है, स्कूलो नै जाय छै।
नै स्कूल तऽ नहिये जाय छै, एहना मे जूली नै हम जूली दीदी से बात करे छियै ने कहलक ई दुनूटा बस के आब एक घंटा फोन नै छूटतै, ई दुनू के चुगलिये नै खत्म
के छै जुली।
किया की नाम छियै? कमलेश मिश्रा के कनिया हमरा पिसियोत बहिन छियै ने? निकू के भौजाई।
अच्छा।
आब ई एक घंटा तक दुनूटा फोन नहि छोड़ते।
ओकरे बर न छै कम्पनी मे।
हँ ओकरो बर छै कम्पनी मे। लेकिन ओकरा लग नै न छैइ, अह ओह्ह हाँ न ओकरा लग रहितिये त फेर त वैह गेल रहति। तब त क्या देतिये उ अनटेटलाह छै, मूर्ति अहा के बर।
ओ।
बड़ा हरामी छै लगड़ा।
ओकरे एहिठा नो ओकर कथा भए रहल या की कहै छै।
आह हँ छोटकी के लेकिन पता ने होेते क नहि हेते कोनो गारंटी
किया आब की दिक्कत? एते सबके पता ये जे भए गेलै हं नवम्बर में शादियो छिये।
पता नहि की भेलैए? नहि हमरा सब से बात नहि अइच।
ऐ बीहा में ऐबी कि हमर मामियोंत बहिन छी।
ककरा? नै कर बीहा हेतै त दिल्ली मे हेतै।
एकर बरकी बहिन के जे भेल रहे गाँउ म?
हँ बड़की के ओहि ठाम भेलै ने छोटकीे हेतै त दिल्लए हेतै। अगर हेतै त। गाँउ गाँउ मे उ नै करतै गाँउ में बहुत खर्चा पड़ि जाइ छै।
ओ हँ ओतय तऽ नहि बुझलियै ओतय कोनो चीज के टेंशन नहि होटल कए लिअ। जेत सराती भेल जेतना बारती भेल खायल गेल एते टेंशने नै रहे छै।
मिश्रो जी कहै छै ने, जे निम छीम करबै त तहीटा करबै अगर
ह एकटा बेटी के गाँऊ में कैये लेलकै आब एकटा के दिलीयों में कै लेते।
ह ओकरा से हेतै त एहिठा हेतै अब बकी अब
हँ ओतय हैत त नीक हैत हाँ दौड़ल जायब भोज खायब।
हाँ आब आगाँ लड़की के किस्मत की करै नहि करै?
हाँ लड़की केहन छै देखेबै, में इ त सुंन्दरे ये।
हँ बड़ सुन्दर छै लड़की, एकरो से सुन्दर छै उ।
एकरो से सुन्दर छै, इ कत य अखन इ बड़की बहिन?
एहि ठाम।
दिल्लिय मे य??
हँ दिल्ली में छै, घरवाला अखने
बोर लग जेतै अ।
नहि बोर लग क ते बोर लग के अखन एक महीना के छुट्टी रहे बोर अहि ठने, हम सब जे आह हँ हम सब जे जाइ रहियै, तखन बोर अहिठा रहे।
हाँ
एत नै ए गाँउ नहि आबै छै न?
आब गाँउ की कर जेते, अम्म आब अ कनिया छै एते, त गाँउ की करें ले जेते छुटी? छुटी बनेते कनिया संग की माय संग?
हम्म कनियों लाग चैल आबे माय लग।
फेर मधुश्रावणी रहै न।
मधुश्रावणी भेलै कि ऐ बेर छियै।
आब छियै न मधुश्रावणी त
अइ बेर छिये त गांम में पूजत की दिल्लीये म
नहि दिल्लीए मे पुजतै।
हाँ
के पूछते भार -दौड़ हाँ बड़ कीयो गोतनी एहिठऽ छै, ननद एहिठऽ छै।
ननद छै कहां ओकरा, तीन भाइये न छै ओ लड़का।
ई ऐथि की नाम छियै, पीसियौत दीदी। दीदी एहिठा छै, ननद कहाँ छै।
आ हँ पीसिया साऊस कहियन पीसिया साॅस ओतय छैय, गोतनी ओतय छैय, घर बना के दैं देतै बाहर सब म थोड़ी न एते खाजा, लड्डू, टीकरी, गाजा रै।
घ नहि-नहि ओहो सब रहै छैय सब चीज सब चीज जे देखबै ने से चीज रहै छैय।
हँ तब मधुश्रावणी मे भोज जागल यऽ अहाँकऽ।
हांँ नहि जेबै कतऽ, बूढ़ा पिताजी जे छैय।
पिताजी एखन, मधुश्रावणी तीन तारीख से शायद की चार तारीख के पंचमी छी।
हँ तीन के।
कै पूजा लागले हैं एयबेरा
नहि पता छय एखन कैं पूजा लागलै, हमरा दीदीएके पता हतै दी
चचा के देखाल भै जैत, अगर चैल ऐत गांव तहन त जा सकै छियै न।
हाँ तब जा सकैय, नहियो जाय के उम्मीद छै।
क्या दूर पड़ै या घर की।
ऐंहठा नहि न छैय दिल्ली मे छैय न।
अच्छा दिल्-
हम हाँ हमरा सबसे दूर छैय, जाय के मतलब ओहिना थो थोडी़ नहि न छैय भै जाए छैय।
नहि ओहिना तऽ नहिये होय
वैह ने जमाए के पेहली बार देखबै। हँ अहिठाँ त चल कोनो बात नहि हाँ गाँवके रिश्ता से त अथी रहै, लेकिन ओयठां के रिश्ता से त बहिन जमाय भेलै ने। खुशिया-खुशिया भैया कहै, अथी मौसा कहै छैय।
अच्छा।
अथी नहि भैया त ओय दिन कहलकें उ स्वेता
हूं ई भेट करलकै हैं खुशी।
नाह खुशियो नहि गेलै यैं खूशिया जाय बला रहे, लेकिन गाँंवके मीटिंग अथी बैन गेल रहय नऽ बरसाइत में। जाय बला रहै मम्मी के संग।
इ नो
मम्मी के साथ जाय रहे, नहि मम्मी एते बाईस के काल्ह-आय अथि छी, आय सलामी छियै।
आय एक्केस छियै।
हाँ।
सलामी मे की सब पड़ै छैय।
सलामी काल्हे पोड़ल गेलै, आइ रोट आइ रोट टुकते।
तऽ आइ एक्केसे छियै तऽ आइ रोट टूटतै फिर
आइ-आइ रोट पाकतै?
ओ आय पाकते बैसका रोट खायएल जाइ छैय।
हाँ आय रोट पाकतै, फेर काल्ह रोट टूटतै।
ओ काल्ह रोट टूटतै, काल्हे छागरो सब पड़ै छैय।
हाँ काल्हे छागर सब पहिले-पहिले साँझ -बतीके टाइम में भगैत सब हेतै कीर्तन सब हेतै।
ओ भगैतो होइ छैय।
हाँ भगैत हय छैय, चार पहड़ के भगैत हय छैय। भगैत हेतय, तेकर बाद फेर खीर भोजन हेतय वैएह रोट टुटतेय।
हूं।
तकर बाद फेर ओ साफ सुथ
ई गेल हैत अहां के मीनू दीस सॅं।
अ मीनू दीदी दू साल से नहि जाय रहेै, आब किन सायद अबेरि जाय तऽ जाय।
ओ।
आब कतऽ जेतै आब तऽ बितले। अइबेर जैत। एखन तक तऽ नहि गेल हँ आ हँ। आ मेन अथी छै, एखन तऽ की नाम छियै। अ काल्हि तऽ इहो सब गेबे केलैए एहिठाम सॅं। काल्हि पहुँचबे केलैयऽ।
के सब कैयल गेले हे।
मामी आ मामी के बेटा छोटका जकर बियाह जे मामी के बेटी के बिाह भेलैया।
ई गाँव आबैया हर साल रोट पर। अच्छा मेन पूजा आहां सबके इएह छी, गाँव नानी गाँव के ने।
हँ हर साल आबे पड़े छै, एऽमे अथियो रहे छै, मुड़न के रहे ह सुपारी बाँटैके रहे छै, हँ अही ज ककरो नाइत के, नातिन के, पोता के पोती
तब तऽ ई नीक होइत हैत ने जब पूरा दियाद के अगर बच्चा सब एकरंग रहैत हैत, तऽ ढेरी के मूड़न, उपनैन, बियाह
हँ- हँ ओहि मे मुड़न हेतै।
करैया।
उपनेन बादमें करै छै।
अच्छा खाली मूड़ने टा में होइ छै घड़ी में।
हँ। ओहि में छोहारा आ अथी बंटै छै, बिलै छै। सुपारी मुड़न में। हँ मुूड़नमें छोर- हँ। छोहारा सुपारी बाँटे छै। जेएटा के सुपारी तेएटा के हँ छुहार- बटै छै।
खूब नीक लागैत हेएत पोड़को तऽ खा के एलो रहे।
जे जगह -जगह घूमय ले जे जाइ छै ने ओ बेसी नीक लागै छै। जेना अपना घर मे जेना अपना घर मे नै भए रहल छै। सब के ओयठा हकार पुरै लए। ओ बड़ सुन्दर लागै छै नटुआ नाचै छै सबचीज- बहुत पाहु पाहुनो परक सब गज- गज करै छै तऽ।
सबके जब मेन पूजा इएहे छियै तऽ सबके ठाम पड़- पहुन आबेै हेतेै आ जहन सबके छागर पड़ेै छै तऽ सबके रिलेशन के आबेै छै खाय लेए।
हँ पिछला बेर एकटा लगमो बला से लड़ाइ भए गेलै रहे। ककरो बड़का डेरा के नै हूँ।
चिन्हलियै ने आहाँ?
आ हम जा जा एलियै ता तक चैले ई जे मामी चिन्हलकै रहे। ककर नै बेटा सब के भेलै रह तऽ फेर- कहलकेै लगबऽ बला सब खाली छुछे खाइयए लेए आबै छै की-
हुँ, हूँ सबके मौसो एके जगह बने हेतै यै की अपन -अपन अलग -अलग छागर बनबै छै।
नैय छागर तऽ ओही तऽ बनतै लेकिन- आब अलग- अलग हँ अलग- अलग केए देलकै यए सब ककरो। पाहुन परख बेसी आबै छै ककरो कम आबै छै।
तऽ ओय अनुसार ककरो छागर बेसी मोटगर रहै छै ककरो।
हँ ककरो दूटा छागर छै ककरो चैरटा छागर छौ ओय हिसा। आ मूड़न उपनैन हेतै तऽ ओकरो छागर हेतै।
अ तऽ ओकरा एहिठुनका तऽ गड़ गेस्ट बढ़िए रहैत हेतै।
हँ। तऽ लेकिन ई ने छै जे मतलब बेटी जमाइ छै रिश्तेदार छै कियो। तऽ ई नै छै खाली अपन अपनेटा के दबइ। हँ सबके देतै हँ सब मिलके देत। तै आ फेर एकरो।